हँ।
हेलो, गोर लागै छै।
खुश रहू, मस्त रहू ठीक छै।
हँ ठीक छियै अहाँ सभ।
हमहूँ सभ ठीक छी गेल छलया परीक्षा।
हँ एल तऽ छल।
कि सभ एलै केहन गेल परीक्षा।
बड़ निक गेल परीक्षा तऽ
घुमय फिरय लए गेल छलहुँ के नहि कतहुौ।
घुमय लए गेल छलहूँ कि ओतयसँ गेलियै इम्हर से बुझलियै। तऽ गेलहुँ तऽ पहिले ई जतऽ छलै, जगह जतऽ सेटेस। छल तऽ सेटर पर एजाम देलहुँ फेर बाहर निकलहुँ तऽ एकटा बड्ड निक छलै घुमै वाला जगह। तऽ गेलहुँ पार्कमे देखलियै अपना जिलासँ तऽ बड्ड नीक जगह छै, ओहिठमा घुमय वला।
निक छै।
हँ, बहुत बड़का बड़का पार्क सभ छलै।
तऽ भीड़ो सभ होयत बहुत ज्यादा।
ए भीड़ छलै, लेकिन एते बड़ा छलै, ने जे भीड़ सभ देखलियै नहि छलै, ओते कोनो खास।
ओर दोस्त महीन से सभ आदमी गेल छलहूँ।
दोस्त सभ सभ गेल छलै, कि हमसभ छलहुँ चारि आदमी एगो लड़का। फूटि गेल छलै हमरा लग बाइक छलैयए ने तीन आदमी छलियै ने एगो बाइक पर जाइ टाइममे तऽ हँ, तऽ गेलहुँ तऽ हमरा सभके जायके छले नेपाल घूमे लऽ। तब नेपाल तऽ बाइक जैतै ने, तऽ फेर हम कहलियै आब केना जायब हमसभ।
तऽ नेपालमे जनकपुर सभ घुम गेल छलहूँ कि नहि
जनकपुर साइड तऽ इम्हरे भऽ गेल, जनकपुर बहुत पास मे छै, हम सभ गेल छलौं अहाँकेँ जोगवनी सँ बॉर्डर क्रॉस कऽ क विराट नगर नहि अछि।
अच्छा, अच्छा फिर।
तऽ फेर एतसँ दोस्त के फोन केलहुँ तऽ दोस्त आयल बाइक लऽ कऽ इहो दोस्त एहन जे लोकेशन स एलै तऽ आगे चलि गेलै कनि तऽ फेर एकरा हम सभ आगाँ एलहुँ तऽ फेर एते नहि बारिश होइत छलै रस्तामे जे भीजैत भाजैत फेर रुकलहुँ ई फोन पर फोन करैत तऽ हमसभ कहलियै रुकू आ रहे हैं हमलोग अबै छी से
ह
नीक कहल भहने चलि गेलों वहाँ पर मोटरसाइकिले से बहुत जादा भीड़ छै देखै छियै एखन अहाँ समाचार सबमे के ते कहैत रहै छै आदमी सब विद्यार्थी सभके बहुत अथि नीक केलौ एक नम्बर केलौ
घुमि लेलियै कियकि छुट्टी छले ने एखन कॉलेज के कहलियै घुमनाइयो जरूरी छै
नहि नहि नीक करलहुं लोक कनी मनी घुएम लै छै फिर लै छै तऽ मनो फ्रेश भऽ जाइ छै
हँ सेहा होय छै त सब छलए आउर सब दादीमाँ सब ठीक छथिन
हँ दादीमाँ सब सब ठीक अहाँसभ ठीक छी न अहाँके माँ सभ ठीक छथिन मासब घरमे
मम्मी सब घर पर तऽ अीं छियै ने तऽ अहीं कहबै न मम्मीसभ ठीक छथिन कि नहि ठीक छथिन मम्मी आयल की नय जतय गेल छएला ओहिठमा सँ
हँ माँ छैथ ठीक छैथ आयल छथिन पटना से बहुत बहुत थई हँ ठीक छै तऽ बहुत थाएक गेलखिन न बहुत गर्मी जे
घर पर तऽ सब खिसियेल हैत कि एग्जाम द क घर आबि जयतिय से चलि गेलै घूमय लए
हँ खिसियाल तऽ छैथ लेकिन दादीमाँ अहाँके बहुत नीक छैथ न बुझे नहि छियै अहाँके बहुत दादीमाँ सपोर्ट करैत रहै छैथ
कहलखिन बच्चाके एखन समय छै घूमय फिरैके छै कनि घूमि फिर लेतै कुनो बाहर नहि ने जाइ छै तऽ इहे लाथे अपन बाहर चलि गेलै ओना तऽ बाहर गेल नहि होइ छै
लेकिन घुमयमे बड्ड नीक लागत ययै गेलहुँ ने जतय तऽ फेर हमसब खाना पीना देखलियै खाना पीना खाइत पीबैत भात दालि एहन छएला खानामे बुझलियै एते मोट के भात कहलियै बहि कोटा वाला भात तऽ नहि दऽ देलकै
अपना घर के घरौआ चौर पहिलुका जमाना के
पता नहि ओतय गेलहुँ तऽ कहलक माछ खायब कि मीट खायब कि दालि हम कहलियै नहि दियौ सादे खाना दिऔ
तऽ की सब छएला सादा मे
सादा मे छला भात दइल झिंमनी के सब्जी फेर परोड़ आलू सभके
हू बहुत नीक होइ छै झिंमनी के भुजियो बड़ नीक होइ छै सब्जियो बहुत नीक होइ छै
हँ आ सज सजमैन के भुजिया छला पापड़ छलए
सलाद हैत
सलादमे खीरा देने छलाय टमाटर देने छलाय सएह सब छलाय
अच्छा तऽ आब कहिया घर पर एबै
घर आब देखियौ ने अबै के तऽ मन नहि होइया लेकिन अबै सोचै छियै वएह चलि जाय पहिले घुमय लए ओहिठमा नेपाल चलि जाय विराट नगर सब होयत बढ़िया पहाड़ सब घूमैत फिरैत आबि जायब
अच्छा नहि भऽ गेलै आब अपनने भइयो गेल हत ने तीन चारि दिन तऽ भऽ गेल हत गा अहाँके घर से
हँ सेहो छै
तऽ आब आबि जइयो दादी माँ कते अहाँके सपोर्ट लेतै
हँ हँ से छै आउर सब कहियौ तऽ
आ पहिलुका जमाना के बाबा सब छथिन से तऽ बुझते छियै बाबा सब के ध्यान लागल रहे छै खिसिया लागै छथिन नहि रहै छ बाल बच्चा लग मे तऽ एखन तऽ कलम मे रहैत हेथिन आम के मौसम छै त आउर हुनका मोन तनसाइत हेतै जे कत तऽ घूमैया
ह गाड़ी से एते लम्बा रूट भऽ गेलै जे थके गेलों हमसभ बहुत दूरी भऽ जाइ छै ने
हँ दूरी तऽ भ जाइ छै
ह तब पप्पा कथि कऽ रहल छै घर परर
ओपा गेल छथि खेत पर एखन खेड़ी तौड़ाया ने
हँ
जौन सभके लऽ कऽ गेल छथि
आ काज नहि एखन जाइ छथिन
नहि एखन काज पर नहि गेल छथि खेती ओ जन सब आबि गेल छै बहुत एखन बर्बाद होइ छै ने
ह आ ई अनुज केहन अछि
ठीक छै
मतलब छोटका भााय जे हमर अछि से ठीक छथिन ने
हँ ठीक छै तऽ उएह तऽ एखन बाबा सङ्गे पीछा पीछा अहाँ छियै ने
हँ
बाबा सगे पीछा पीछा वएह रहे छथिन कलम गेलथि फेर तब बाबा आबै छथिन तहन फेर ओ आम सभके जे बोरा अनै छथिन बहुत आम गिरै छै ने
आम गिरे छै ए हम तऽ एक दिन दू दिन ला की आबि गेलो बाहर आम खाय के बहुत मन भऽ रहल है आब घर एयलते तऽ ई सबसे पहिले आमे फट उट
बहुत आम अछि घर सबमे अखन अपना सबके आम बहुत फड़ैत छै ने
जामुनो पाईक गेल हैत कि
जामुन गिरैया बहुत जदा गिरैया जामुन ई समयमे तऽ बहुत नीक छै लीची मोगे मौसम ग हँ चलि गेलखिन हुनका ओतौ गाँवमे जनउ छै ने तऽ ओहि दुआरे जनेउ देखन आ अहाँ के बसकती सब छै बास मे थप्पा सब लागे छै तन फेर बाँस कटा केे एतै तहन फेर मड़बा बनतै ओह सब बनतेे तऽ हँ तऽ ओह ठ समय
त तऽ मोनो नहि लगैत हत बच्चा सब जे नहि अछि तऽ
नइ मौन लागै छै चलि गेलखिन तऽ बच्चा सब रहै छथिन तऽ उम्हर हे उम्हर हो होय रहै छै बदमाशी करैत रहै छथिन उम्हर ओ छीन लेलेथ उम्हर ओ अथी क लेलयथ तय दुआरे
बदमाश त छै ओ सब
हँ
की क सकै छी बच्चे छै ने बच्चा सब बदमाशी न करतै त की करतै
जामुन सभ खाए आउ ने त जामुन सभ खायब बहुत अपना सभके त छयहे मिथिलामे पहिले लीची फड़त लीची के समय जायत त फेर जाम आम आयत आम के समय जाए त जामुन
हॅ त खाएत पीबैत रहबै ने किछ ने किछ तो खाइत पीबैत रहूँ आ गाछ सब भेलै कि नहि जे लगेने छलियै बाड़ी मे
बहुत भेल सजमेन सब त तते फड़ैया से कहल ना जाए अपन घर मे एखन ओएह
बेचो दियौ बेचबो करै छियै कि खाली खेबे करै छि
नहि नहि अपना सभके बाबासभ नहि बेचै छथिन
ए बेचबो करू ने किछो तऽ हेतै पैसा आमदनी के श्रोत रहतै घरमे सएसँ हूँ ठीक अछि
तऽ आओर सभ कहियौ अपना एखन बाड़ीमे
हूँ
अपना सबके एखन बहुत बाड़ी बिहाड़ी मे सामान सब अछि ने
हँ हँ सामान सब त छ्य है
सजमइन अछि मिरचाइ त बहुत फड़ल अछि एखन अपना सबके
अपना घर पर कथी बनेलियै खाना मे
आय अपना घर पर बनेलहुँ हम आलू सोयाबीन सबके सब्जी
हँ
भात कुंडली के अपना साथ दिया चरौरी छनि लिय कनि चिप्स छनि लियअ आय उएह सभ छानल गेल हँ खाना नीक बनल उहे हँ खाना बनौनेे छै लेकिन हमर एकटा छोटकिनमा हमर जाउत छथि हमर छोटकी एक जाउथ छथिन ओ बहुत परेशान करै छथिन ओ कहै छथिन हम ई खाना खेबे नहि करब
हँ हँ खुआबियो मार पीट क खुअबियो खेबे करत की
से छै
मारियो दियौ बढ़िया सँ मार पीट क खुआउ कुट कुट क अ
उएह दुआरे छै बहुत छै हमरसभ बाबूजी छथिन से अहाँके रोटी खाए छथिन हुनका शुगर छै त हुनका ले रोटी बनेलो रोटी खेतैथ हँ ओ रोटी खाइ छथिन करैला
भात कहियो काल के कनि कनि द देल करियो शुगर छै त की भेले खा लेथि
हँ कहियो काल के खाइ छथिन जहिया कहियो मतलब सजमन की तीसी के सब्जी सब बनल न
हँ
त उएह सभ संगे नीक लागैत छइन खाएत त ओहेसभ हँ, ओहि सभ संगे खाए छथिन।
ठीके छै, तब तऽ तब कहियो ओर समाचार सभ ओर सभ हमर ठीक अछि। आब अही सभके घरे के छै, आब आउ कि कि करू समझे नहि अबैय। आ।